हमर हाल तऽ ठिके छै अहाँ बताउ कोनच जा
हमरो हमरो ठीक छै तऽ आब की होय छै
अभी तऽ कछो नहि करैत छै आज तऽ क साँझकेँ नरास्तो नहि भेल छै अहाँ केँ शामकेँ नास्ता भऽ गेल
हँ हो गेल छै
ओ आज अहाँ कथी कथी खयली हे नाश्ता
हम ते खलिये ये दाल भात चोखा आलू के सब्जी इहे सब खले अछि अहाँकेँ कथी कभी खैली अछि
हम तऽ कहिली कि आज हम नास्ता पीना नहि खैली हे वैसे अहाँ नास्ता पिना मे चावल दाल खायली शाम के नाश्ता मे हम तऽ खायली तऽ कबो मैगी कबो मोज इहे सब खायली अहाँके मैगी कैसन लागेली
अहाँके बता दै छी कि अहाँके बाहरके खाना नहि खायके चाहहिै बाहरके खाना सेहतके लेल हानिकारक छै घरके ही खाना खायके चाहिए तऽ अहाँ बाहरके खाना काहे खाइ छियै
ई तऽ बात अहाँ बिल्कुल सही कली लेकिन का कहू बाहरके खाना इतना ने मजेदार हो गेला कि मन मानबे न करेला कि बाहरके खाना नहि खाउ ऐसे अहाँकेँ उने गर्मी पड़ै छै कि न
हमरा यहाँ ते गर्मी बहुत पड़े छै अहाँकेँ यहाँ गर्मी
हम तऽ की कहू हमरा करे छै एगो ते दिन भर इतना काम धंधा हो केेला पूरा दिन भर काम धंधा करेली इतना गर्मी में आ ऊपर से इतना गर्मी हो केेला ऊपर से लाईटवा मिनटे मिनटे कट क जाला गर्मी के मारे तऽ हमर हालते खराब बा अहाँकेँ कने लाइट रहे ला की कट जाला
हमरा के यहाँ ते लाइट रहे छै लेकिन बहुत कटतो हइ काहेकि गर्मी बहुत छै अहाँकेँ यहाँ लाइट कटि जाइ छै की
हमरा यहाँ ते दिन भर लाइट रहे छै लेकिन कबो कबो कट जाय छै काहे की गर्मी बहुत न छै तऽ अहाँके यहाँ लाइट दिन भर रहे छै कि कट जाइ छै
कि हमरा कने लक नहि रहे छै दिन भर मे पचास बार कटेेला आ ऐसे अहा के मछली कैसा लागेला खााय मे
हमरा तऽ ठीक लगैत छै अहाँकेँ आम के पेड़ छै
हँ हमरा पास आम जाए छै का कहू का कहू हमरा पास तऽ लगभग उहे पाँच सौ से लगभग आम के पेड़ होई अहाँकेँ पास बा एतना
वा अहाँकेँ तऽ बहुत आम के पेड़ छै तऽ अहाँकेँ आम के पेड़ तऽ व्यापारी खरीदे होते
हँ ह त सारा पेड़ बेच देबेली लगभग पचास से सए पेड़ रख लेबी खाय ले सारा पेड़ बेच देवेली वैसे अहाँके पास आम के पेड़ है कि न
हमरो तऽ पाँच छओ गो पेड़ छै। लेकिन ज्यादा नहि छै लेकिन अहाँके तऽ बहुत पेड़ छै। तऽ अहाँके तऽ आम फल बहुत होइत छै। होते
ई त बात अहाँ बिलकुल सही कहि दी हमरा तऽ आम बहुते होकेे लेकिन का कहू इस साल तऽ हमर आम उ नहि फड़ल हे इ साल लगे हे से हमरा आम खाइके नहि मिली
न फड़ल कैसे होत ते पाच सो पेड़ छै तऽ कम से कम पचास गो तऽ जरूर फड़ल होते
ई त बात अहाँ बिलुकुल सही कहे लेकिन सब पेड़ फरती तबे ने हम बेचती त खरीद के ले जाय लेकिन सब पेड़ पे फरले नहि छै। तऽ हम कैसे बेचू सोचली रख ले सारा पेड़ खा ल वैसे अहाँ त अाँ के पास आ के बगीचा है की न
अच्छा तऽ अहाँके लीचियोक के पेड़ छै। की
हँ हमरा पास तऽ लीचीएके पेड़ छै। लेकिन ओतना नहि छै। लगभग तीन गोरा लीच बहुत पसन्द छै। लेकिन हमरा पास तऽ उतना लीची के पेड़ नहि है।
अच्छा तऽ हमरा तऽ लीचीके पेड़ बहुत छै। दू तीन सए पेड़ छै। लीची के तऽ अहाँके लीची चाहि की
हमरा अहाँके पास लीची बा त अहाँ हमरा लीची दे सकली
हँ जरूर दे सकली अहाँके लीची अहाँके लीची कितना चाहिैए
हमरा तऽ जादा पचास साठ गो दे देती वैसे अहाँ गाँवमे रही कि शहरमे
हम तऽ गाँव मे रहै छी, गाँं के वातावरण हमरा बहुत अच्छा लागैत छै। यहाँ के पेड़ पौधा ई सब बहुत अच्छा लागैत छै। अहाँके कैसन लागैत छै। ई गाँंव
को नहि नीक लागल हम तऽ शहर मे रहेली मस्त से रहेली गाँंव मे कोन रहते
अहाँ शहरमे रहै छी तऽ अहाँके शहरमे पाँच स आम के पेड़ कहाँ से आ गेले छै।
क शहर मे म तऽ हम ई कहली कि हम शहर मे आ के पेड़ रखले छी। ओ तऽ गाँंवं में हमर घर बा लेकिन हम गांव में नहि रहेली तऽ वहा हमर दादा दादी रहेला तऽ उहे रखवाली करे ला पेड़ के लेकिन अगर बेच के होकल ह तऽ ओ सब्जी मारी हमरा पे रहे ऐसे ऐसे अहाँ के खाना मे कथिी कथि नीक लाग
हमरा तऽ खाना मे मटर पनीर के सब्जी कचौड़ गुलाब जामुन रसगुल्ला ई सब अच्छा लगै छै। अहाँ के कथि कथि लागै छै।
हम तऽ कहली तऽ हमरो इहे सब नीक लागै छै। वैसे अहाँके गुलाब जामुन बनाबे आबे ने
हँ, हमरा तऽ गुलाब जामुन बनाबै अबैत छै। कि अहाँके नाम अबैत छै, की
नहि हमरा नहि आबै छै, हम सोचली कि अहाँसँ फोन करके पूछि देती कि गुलाब जामुन कैसे बनेना वैसे अहाँ तरा रेसिपी बता देती
हँ, तऽ सुनू ने अहाँके अथी आटा ले लेबेके छै। ओहिमे त एका मैदा फेटके ओकरा सान लेबेके छै। छै ओकरा तेलमे छानिके आ रसमे रख देबयके चाही चीनी के बस हो गेलै गुलाब जामुन तैयार हो गेलै छै। सिम्पल तरीका ठीक छै
अच्छा आयुसा गुलाब जामुन बने
हँ सब तरह के सब तरह के बनैत छियै। तऽ हमरा तऽ ऐसे ही बनाबऽ अबै छ लेकिन हमरा जा्याददा अच्छा नहि बनैत छै। लेकिन फिर भी हम बना लेबै छी। अहाँ कथी कथी खाना बना लेबै छी।
हम तऽ खाने मे कहली चावल दाल सब्जी मैगी पास्ता ई सब बना लेेक कु कुछु खाना हमर से नहि हो गेला तऽ हम सोशल मीडिया से देख के धीरे धीरे सीख जायब
अहाँ तऽ बहुत अच्छा बात कहै छी, अहाँके सीख लेबेके चाही खाना आजकलके समयमे खाना बनावल बहुत मुश्किल नहि छै, कियाकि हर चीज सीखैके अथी मिल जाइत छै, तब अहाँके आओर की की बना लेबे आबै छै, ी
ई तऽ बात अह बिलकुल सही करैस अहाँके खाना बनाे आबे ने
बात तऽ सही बात अहाँके कॉलेज के छुट्टी हो गेल छै, की
हँ, हमर तऽ कॉलेज के छुट्टी भए गेल उएहे लगभग बाइस से तेइस दिनक के छुट्टी वैसे अहाँके कॉलेज के छुटटी अब तक नहि भेल
हमरो कॉलेज के छुट्टी हो गेल छै। हमरो कॉलेज के छुट्टी बीस तीस दिन के भेल छै। तऽ अहाँ के कॉलेज के होमवर्क बन गेल छै।
न हम हम नै बनेेने छी का कहु एगो तऽ इतना गर्मी होगेला ऊपर से दिन भर लाइटवे कटे रहेला हम का कहू अभी तऽ हमरा घरे अभियो लाइटे कटल छै त अहे कहू कैसे पर हम जब लाइट वे कटल रही तऽ
अहाँके बात तक ठीक छै लाइट कटैहै त अहाँके कैसे परबै लेकिन अहाँके इमरजेंसी लाइट ना छै। का इमरजेंसी लाइट से पढ़ सकैली अहाँके कुछ दे
त बात अहाँ बिलकुल सही कहली तऽ हमरा पास बा लेकिन बिन पंखा के पढ़म त गर्मी के मारे पसिना चले लागी कोन पढ़ी उतना गर्मी मे ऐसे हमरा उना पढ़े ना पढ़े के मने न करे ला सोचेली कि कोन पढ़ाइ के खोज कैले रहलक ओहिसे अहाँके पढ़ेमे अच्छा लागेला
हमरा तऽ पढ़ैमे मन लागै छै। अहूँके पढ़ैके चाहिय‌ए आजकल के समय मे पढ़ाइ ही सबसे जरूरत छै। पढ़ला नहि बिनू आदमी ठगा जाइ छै। एने ओने एहिसे कहै छियै अहाँके पढ़ाइ मे मन लगाबे के चाहियए
ह ई तऽ बात अहांँ बिलकुल सही कैली वैसे अहाँके ओने अभी शादी उदी हइ कि न
हँ हमरा यहाँ तऽ शादी उदी छै। पटीदार मे अहाँके यहाँ शादी हइ की
नहि हम तऽ की कहू अभी हमरा शादी नहि छैे लेकिन एक दू महीना पहिले हमर शादी भेल रहलन तऽ शादीेये के दिन इतना ने बारिश बरसल इतना ने बारिश बरसल कि एगो तऽ हम तैयारी होइ रहली से सारा मेकप सब दह गेल ऊपर से जे लड़की के शादी होयल ओहो बेचारी दुख रहलक लेकिन का कहु एगारह बारह बजे बारिश छूट गेलक तऽ लड़की के शादी भेल कैकि बारिश होउ चाहेना। ओ दिन तऽ लड़की के शादी हो ही के होती
अहाँके शादीमे भोज खेलै छी कि नहि
की कहू हम तऽ जब बारिश छुट गेलक तब गयली तऽ सब कोनो खाना पीना खा लेलक तऽ हम आ हमर छोटकी ब बड़की बहिन सब जाके जल्दी सिन खा लेली ओकरा बाद तैका शादी उदी देखलीयै तऽ ओकरा बाद घरे एयली की कहू हम तऽ शादीये मे जाके सुति गेल रहली
बात तऽ सही बा एने कारी तऽ शादीके दिन ही मेघ बरस जाइ छै तब अहाँमे शादीमे तऽ कुछो तऽ खैले हकम की की खैले छियै शादीमे
हम तऽ कहली तऽ हम शादी मे खैले रहली चावल और चिकेन वैसे अहाँके कैसा लागेला इ
हमरा तऽ न अच्छा लगैत छै हमरा तऽ शाकाहारी खाना अच्छा लगैत छै अहाँके शाकाहारी खाइ छी कि न
हँ हम शाकाहारी खाइ छी हमरा अच्छा लागेला वैसे ठीक बात अहाँ से बात करके बड़ नीक लागल अहाँके जब फुर्सत होइ तऽ अहाँ फेरोसँ कल्हे कॉल करब काय कि हम तऽ व्यस्ते रहे तऽ हम नहि कॉल कर पावे
अहाँ से फेर बात होतै तब तकके लेल
ठीक छै तऽ